हाल चाल
ठीक छै, तू अपन कही?
ठीक छै हमरो।
खाना पीना भऽ गेलैय?
नहि अभी तऽ एते सबेरे छै, अभी नहि भेलैया आब हेतै, तोहर भऽ गेलौ?
हाँ हमर भऽ गेलै।
ओर सब बताही पढ़ाई लिखाई चलै छौ ठीक ठाक??
हँ पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चलै छै बरसा बुन्नी के टाइम छै ने? तऽ जल्दी खाना पीना खा कऽ सभ आदमी सुत रहे छियै भोरे उठो के रहै छै।
हँ कथी सब खेलीहे या?
दाल, भात तरुआ तिलकोर के
ओ
हँ तिलकोरके तरुआ मैथिलीमे बहुत फेमस है हइ न।
हँ बहुत फेमस छै, मैथिली मे की मैथिलीमे इहे सब फेमस छै। साग सब्जी इहे सब अधिकतर फेमस छै।
आ मछली भात उहो से ज्यादा फेमस छै।
हँ मछली भात तऽ बंगालोमे फेमस छै लेकिन बिहारोमे छै फेमस।
लोकग कहै छै जेे मैथिल ब्राह्मणके नहि खाायके चाही मछली इ सभ लेकिन फेमस तऽ इहासब छै ना।
हँ आब तऽ सब खाय लगले या।
अपना सबके इम्हर कोजगरा भेल तऽ कोजगरा मे तऽ फेमस छै मछलीए भात मखान दही चूड़ा।
हँ मखान बताइत रही तऽ बच्चा मे अपना सब मखान लाबऽ केना जाइत रहहि सब ओतऽ।
तब तऽ अभियो जाइ छै अभी ई सब प्रचलन छेबे करै ने ई सब खतम हुअ वला प्रचलन नहि छै। ई सब चलते रहते की।
ई सब नहि खतम हुएवला छै एते जल्दी।
नह ईसभ चलैत मिथिलामे ईसभ चलैते रहतै।
हँ। मिथिलाक के तऽ सभसँ फेमस छै नृत्य नृत्य केनाइ।
नृत्य हँ नृत्यो फेमस छै झिझिया। जाहिमे ब्रह्म बाबा के गीत होइ छौ।
बरहम बाबा के।
हँ।
हँ।
उहा फेमस छै मिथिला मे बहुत ज्यादा।
और कही आब तो रक्षा बंधन आबऽ बालला छौ।
हँ रक्षााबंधन आबऽ बला छै। पर्व त्यौहार तऽ अबैते रहैत छै रक्षााबन्धन एतैय फेर पृष्णाष्टमी एतैय गणेश चतुर् ती एतैय दीपावली एतैय। दुर्गा पूजा छठ पाबन विश्वकर्मा पूजा अनन्त पूजा केतेक मारतेक पूजा सब तऽ अबैते रहते।
हँ।
सबस बेसी आनंन्द लेकिन अबै छौ छठे पूजा मे।
हँ हमरो सभसँ बेसी छठे पूजामे आनंद अबैत छौ।
बिहारीके पहचाने छै छठे पूजा छठे जते बिहारी हेतै सभके छठे पूजामे मजा आबैत हेतय।
हँ। छठ पूजामे छठ पूजामे चारि दिनके रहै छै अथी खरना पड़ना सँझका अरघ आ भोरका अरघ।
हँ पहिला दिन हेतो पहिला दिन हेतौ नहाय खाय।
हँ।
जाइमे कद्दू आ चावल फेमस रहे छै।
हँ।
दूसरा दिने हेतो खरना।
हँ।
आ तीसरा दिन हेतौ सँझुका अरघ।
हँ चौथा दिन भोरका अरघ।
हँ सँंझुका अर्घ्य में। शाम के टाईम में, भगवान सूर्य के डूबैत जे होइ छै, प्रतिमा ओकरा देख क अर्घ्य चढ़ायल -चढ़ायल जाइ छै, आ भिनसुरका अर्घ्य में
उगज सूरज के अर्घ देल जाइ छै।
हँ।
ऊहे में अपना सब बच्चा रहिये तऽ कते फटक्का सब छोड़ैत रहिये। उहेमे हाथो उहे मे हाथो पैर झरक जाइत रहै।
बच्चा सबके उत्साहे होइ छै, फटक्का छोड़ऽ में। नया कपड़ा पहिरमें। खेलय कूदए में मस्ती करऽ में, इएहा सब में बच्चा सब के मजा एबे करे छै।
आ होलियो में बहुत मजा आबै छै।
होलियो में मजा अबै छै, लेकिन धीरे- धीरे होली होली के अथि खतम भेल जाइ छै, होली के जे अश्ली रूप होइ छै, अश्ली रूप- रेखा होइ छै। से धीरे -धीरे खतम भेल जाइ छै।
आब धीरे- धीरे गांवों में ओसभ खतम भऽ गेलैए तऽ।
गाँंवं में तऽ खतम भएऽ गेले हे, लेकिन इएह जब वृन्दावन में होली मनायल जाइ छै, वृन्दावन के होली लोक देखै छै, तऽ वृन्दावन के होली देखऽ लायक होइ छै।
हँ।
जहा पर कृष्ण के बाल लीला के, कृष्ण ओतऽ पर सब गोपी सब मिलकऽ कृष्ण जी मिलके जेना होली खेलैत रहथिन, से सब के वर्णन कयल जाइ छै उ सब तऽ पर के होली देखऽ लायक होइ छै।
हँ वृन्दावन के होली देखऽ लायक होइ छै, बहुत बढ़ियां होइ छै।
लेकिन गाँंव सब में आब ओते अच्छा होली के माहौल नै छै।
हँ आब तऽ गाँवमें सब सम्मत मे तऽ ओते मजा नहिए अबैत छै, पहिले आदमी सब अबैत रही राइत कऽ सम्मत करऽ बारह बारह ई सब बजे तऽ मजा आबैत रहै, आब तऽ ओहो सब धीरे-धीरे विलुप्त भऽ गेलैय हे। आ होलियो दिना ओसभ नहि होइ छै, होलिका दहन राइत कऽ हेबे नहि करैत छै सम्मत दिन।
तब पर भी अभियो कनि जब जोगिरा वालला गीत भेल। सम्मत के दिन तब तैयो ठीक लागल। लेकिन हो- होली के दिन होते
सम्मत दिन खाय के पकवान मे रात क बनै छै, दाल भात तरुआ ई सब तऽ ओहो सब बढ़ियां लगै छै। आ होली दिन नया कपड़ आ होली दिन नया कपड़ा।
हूं।
हँ। होलियो बढ़ियां त्यौहार छै।
हँ- हूं- हूं।
हूँ। और कही, कुछ होली के बारे में।
होली तऽ ठीके छै, होली अपना हिसाब सँ ठीके छै। सभ पर्व त्योहार अपना -अपना हिसाबसँ ठीके होइ छै, लेकिन दीपावली, छठ पूजा। दुर्गा पूजा मे जे शान्ति के माहौल रहै छै वातावरण रहै छै। ओहि हिसाब से तऽ हमरा उएह सभ ठीक बुझाइया।
हँ हँ उहे सब ठीक छै।
दुर्गा पूजा दस दिनके होइत छै। जेमें ह दुर्गा पूजा। के तऽ बहुत नाम होइ छै जेना नवरात्रि क दै दशहरा क दै। चाहे अथि अथि कै द है कथि कहै छै ओकरा दुर्गा पूजा कै दह है। बहुत तरह के नाम होइ छै।
हँ नओ दिनमे न गो देबी। न दिन में न गो देवी देवता के पूजा होइ छै।
हँ। पहिला दिन कलश स्थापना से शुरू भेल आ ओहिके बाद। धीरे धीरे कऽ कऽ नगो देवी के पूजा भेल।
हँ।
आ अन्तिम दिन विजयदशमी दिन।
अ ओहिके बाद भगवान भस जाइ छथिन।
हूँ।
ह। नवरात्रा मे दुर्गा पूजा मे तऽ मेला देखऽ जायमे बहुत मजा आबैत रहै बच्चा मै।
हँ।
मेला मे बैठ क समोसा जिलेबी ई सब खाइत रहियै। पानी पूड़ी सब खाइत रहियै तऽ मजा आबैत रहे बहुत। ह्म।
हमर सबके गाँव में अभियो जे दिवाली मनाएल जाइ छै से एक नम्बर दिवाली होइ छै।
हँ हमरो सब के गाव मे। हमरो सबके गाँं में ठीके ठाक मनायल जाइ छै।
तोहर सके गामवमे केना होइ छौ।
बढ़िएँसँ जे साँझ होइ छै तऽ साँझ क दीप दिया जलबै छिएय। ओहिके बाद रात क मंन्दिरी सभ पर। सजाबऽ जाइ छीिय दीप से इहे सब करै छियै।
ह लेकिन पहिले जे दीपावली होइत रहै जाहिमे घर बना कऽ बच्चास सभ सजा कऽ एकदम। कोई लक्ष्मी गणेशके स्थापना कऽ कऽ पूजा कऽ कऽ जे। दिवाली मनाबैत रहे ओकर अलगे मजा रहै।
ओहो सब आब विलुप्त भऽ गेलै धीरे धीरे।
ऊ सब तऽ खतम भए गेलै।
हँ।
पूरे पतााका से घर के सजेने रंग। पहिले चूना फेर रंग फेर खिड़की वला घर। गणेश जी लक्ष्मी जीके स्थापना।
सब खतम भए गेले आब तऽ देखे छियै आदमी सब के मूर्तियो नइ खरदै छै।
उहु चहुं।
पहिले देखैत रहिये गेट पर वेलकम ई सब सतैत रहै ओहो सब आब धीरे धीरे खत। खतम भऽ गेलैएा सभ चीज आब तऽ बहुत आदमी घर ई सब दीपावलीमे साफो नहि करै छै।
उहु।
हू। आ कृष्णष्टमी में मजा आबै छौ कि नै?
हां कृष्णाष्टमी तै अपन घरे लगुन मेला लगे छै बहुत बड़का।
हां कृष्ण जी के कृष्ण जी के जन्म द जन्म दिन दिन मे मजा आबे छौ बारह बजे रात क।
तखन तऽ परम सुख के अनुभव होय छै। तखन उ टाइम मे बुझाय छै जे भगवान के असली मे जन्म भऽ रहलै यै।
हां ई तै छेबे करै बात। आ बारा बजे छै ओय के बाद बरसो पड़य लगे छै उ देखय में और मजा आबे छै। ई देखी कत्ते कत्ते बड़का बात भेले से ई
हूं।
हां।
कृष्णजी के जनम भेल
हां।
आ चॉकलेट सब लूटेलक
हां।
आ ओय के दसे मिनट बाद एहेन भयंकर वर्षा शुरू होय छै, एहेन भयंकर वर्षा शुरू होय छै - जे बुझाय छै असली जे बुझाय छै असली मे कृष्ण जी के जन्म भऽ गेलै हें।
हां असली मे कृष्ण जी के जन्म भऽ जाय छै।
हां।
हां।
आ वासुदेव जी टोकरी मे ल क यशोदा जी के पास लऽ जा रहलखिन हें कृष्ण जी के उठा क टोकरी मे
हां। मेलो बला सबके बहुत दिक्कत भऽ जाए छै वर्षा पड़ै छै तऽ
हुँ।
हुं। और कही
हुं। आरो बजही कोनो मेला-तेला के बारेमे
मेला के बारे मे मेला सब तै ठीके-ठाक रहै छै सब। गणेशो पूजा आब आबहे बला छै, उ मे गणेश गणेश जी के पूजा होय छै ओय मे तऽ उहो मे मेला लगै छै, उमे झूला-तुल्ला रहै छै। तऽ झुलो तुल्ला झुलै छीयौ ओयमे बढ़िया से झूल्लो ई सब झुलय छियै ओय मे बढ़िया से।
हुं।
हां।
विश्वकर्मा पूजा, अनन्त पूजा ई सबके बारेमे कुछो कही?
विश्वकर्मा पूजा मे कथी गाड़ी-ताड़ी साइकिल ई सब साफ होय छै। मोटर-तोटर जे रहै छै ओ सब साफ होय छै ओयके बाद विश्वकर्मा भगवान के अथी प्रतिमा के पूजा कैल जाइ छै धऽ कऽ।
हँ।
हँ।
आ अनन्त पूजामे
अनन्त पूजामे अनन्त भगवानके पूजा होइ छै।
अनंत उहा डोरी होइ छै ने जेकरा बाँहिं मे बान्हल जाइ छै।
हँ।
आ एगो आरो फेमस चीज होइ छै सावनके महिना से पहिले ई सरगत जेकरा कह कहल जाय छै उ हाथ में बानहय वाला सुनै छियै जे उ से साँप नै कटै छै।
हँ ई सही बात छै ई रविवार के बान्हल जाइ छै।
हँ।
हँ ई बनहला सँ कोनो हँ। ई वाला बन्हला सऽ कोनो भी तोरा साँप ताँप चाहे कीड़ा तीड़ा नै काट सकलौ है।
तऽ ई सावने के महीना मे किया बान्हल जाइ छै?
कियाकि सावन के महीना मे बरसा तरसा पड़ै छै ने त साँप कीड़ा अइस बेसी उहे महीना मे घुमै छै इहे लेल सावनके महिनामे बान्हल जाइ छै। आरो उ पूजा तऽ सावने मे ने होइ छै अनन्त पूजा।
हुं।
इहा लेल।
ओ।
हँ।
तब सावन शुरू हेते तब तऽ काँवरिया सबके भीड़ो लगते देवघर मे।
हँ बहुत भीड़ लगतै की।
अपनो सबके गाँंव से बहुत आदमी जाइ छै बोलबम।
हँ अभियो तऽ बहुत आदमी जाइ छै अभी तऽ पैदले आब आदमी सब जाय लगले हे डाक बम मे।
आ बोलो बम से भारी होइ छै डाक बम।
हँ उहे से जाइ छै आब आदमी सब पैदेले उहिमें खाना ताना कुछ नय खै के रहे छै।
डाक बममे तऽ रुकहो के नहि रहैत छै एक्को मिनट।
हँ।
एक बेर त एगो आदमी के देखलियै मोबाइल गिर गेले तऽ मोबाइलो उठाबऽ लेल नहि रुकले बेचारा जे हमर डाक बम रुक जैत।